हेलो गोर लगै छी भौजी
खुश रहु
की हाल हँ ठीक छी अहाँ
हमु ठीक छी
छोटका बउआ ठीक अ
हं ठीक छै कनी
अच्छा कनि ठीक है पुरा नै
नै अथी दाँत होइ छै ने ओकरा तऽ कनि खाना भ जायछै बेसी
आ हँ हं ध्यान राखिऔ आब छोट बच्चा के बहुत परेशानी हो जाइत अछि
हँ
तब खाना पीना खेलियै
हं खा लेलियै अहाँ खेलियै खाना
हँ अभी जस्टे खाने खाइ छल तऽ अहाँके मैसेज एल
अच्छा की खेलियै खाना
हमे सब्जी चावल आलू परोड़के
ह
आर मम्मी सब ठीक छथिन ने घरे
हं सब ठीक
अच्छा ओर कहू तब कथी करैत रहै छियै भइर दिन
बौएके सम्हारैत रहै छियै अभी बौआ बड छोट अय ऊपरसँ असगर नै छोड़ सकै छियै सा सा तम महिना
अच्छा आब तऽ बैठैत होत कनि कनि
हँ कनिक छै लेकिन तैयो असगर नय छो र छियै बड छोट छै ओहिके बाद अथी घूमे फिर लगे छै जिद करै छै तब घुमा फिरा दै छथिन सब गोटे
हं बौआ के चाचा छथिन ने हुनके कहबे घुमा दै लै हमेशा बौआ सबके रखैत रहै छथि
हँ से राखैत रहे छ एने त नीके नइ लगे छै वएह र क छथिन घुमा दै छथिन
हँ पहिले हमरो घर आबै छलखिन सरजी तेनाहिते हमर दीदी के बौआ सब रहै छै खिन उ सब हमेशा रखने रहै छलखिन सब
अच्छा इम्हरो ओएह राखै छथिन
के आहाँ हं भाबी हमरा पहचानै छीय आहाँ
ह कछिय पै जानी छियअ हँ
एबा एबे घर आयल छीयै अहाँ
हँ एल छलहु अहींके देखे ल तऽ बौ भएल छल त बौओ के देखलियै
हँ ओहि टाइम बौआ बड छोट छलै जाय टाइम में आं
हं मैले रहे ह एको महीना नइ भेल रहे बौआ के शायद
हँ
छ आब तऽ नमहर भऽ गेल हम देखने रहौं मोबाइलमें अचा ओर सब कहु तब पढ़ाई लिखाई छोइड़ देलियै पूरा हेलो हेलो हेलो वाज नय जाय है की ह हेलो
नेटवर्क दिक्कत अय की अहाँ में
नै नै हमरा में तऽ फुल टावर नेटवर्क अछि
अच्छा कियेकि इमहर वाज कटै या ने अहाँके तैं पुछलहु
नय आर सब कहु तऽ पढ़नाइ लिखनाई अहाँ छोड़ देने छियै आइ कते पढ़लियै
हम बेसी नय पढ़लियै माय के मोन खराब छलै तेँ छोड़ देलियै
अच्छा तभी लगभग कते कते क्लास तक पढ़ने होबे
हँ तऽ हम टेंथे क्लास तक पढ़ल छियै कियैकि मम्मी के हमर तबियत बड्ड खराब भ गेल छलै मै तेँ
अच्छा कोनो नै होइ छै घरके सिचुएशन कभी कभी एहन भऽ जाइ छै ने कि सब देख क काम करय पड़ेतै
हँ तऽ फेर छोड़ पड़ल ओइके बाद तबियत एहन खराब भऽ गेल छलैए लास्ट स्टेज पर छलै मम्मी तऽ फेर की करतीयै
हं साहब ठीक छथिन ने
नय एक्सपायर भऽ गेलखिन
अच्छा सॉरी नय पता चल आर तब
ह
और अहाँके सुनने छलै बहिनो अइछ न
हमर हं
हं हुनका शादी भऽ गेल
हं हमर बहिन के शादी भऽ गेलै बड़कियो के छोटकियो के हम हम मझली छी बड़की बहिन के बियाह भ गेल छै छोटकियो
के बारे मे सुनने रहं
हं अलग हं अ
सर से करवा दतिए ने भाभी
हँ
हमर सरे से करवा देतिये
आब ओकर पसन्द की करियै कोशिश तऽ केने छलियै लेकिन नै ओ कित
अच्छा चलू कोनो नै जिनका जतऽ होय के रहै छै तऽ ओतऽ भऽ जते
हँ हमरे होइ छै
हं तऽ दिल्लियेमें केने होथिन
एमहर नय और लड़को दिल्लीए के छै मत लब बाहरे रहै छै गाम घरमे नै
चलू ठीके छ
फिर लय
की कहलियै
घूमय फिरय लय कतय गेल छि अहाँ गाममे
गाम में तऽ एहन कोनो जगह छूटल नै अछि घूमै के लेल स देखने रहु हँ अहाँ सबके मिथिला हाट मे देखने रहु
हं हम गेल छलियै
ह मम्मी मम्मीयो गैल छलखिन ओर अहाँके देखने रहूँ ओर शायद कोइ छलै ओ तऽ याद नै ह तऽ केना की लागल मिथिला हाट जा के
बड नीक बड घूमै फिरे के जगह छै बड नीक लागल
हं बहुत जगह आइछ ओतऽ खाना खेने छलियै होटल मे नो नोर्मल खाना बाइस प्रकार के मिले छै ओतऽ
हं ओर ओहो एकदम मिथिला जेना खाना
हँ पूरा एकदम चूल्हा पर खाना बननैते छै ओत और कथि नून मिर्चा क रोटी तीन चारि कागे छलै ध हो हँ अचार मिर्ची अरकंचके हँ अरकंच हँ अरकंच जानै छियै ओकरो सब्जी मिलै छै ओत
हँ उम्हर माछो बिका माछो भेटै छै
हं मतलब जतेक खाना होइ छै ने अपना सबके तरुआ सब जे होइत अछि मि मिथिला में तरुआ पापड़ चिप्स ओर बहुत कुछ सब सब कुछ ओत देखै के लेल मिलत और खाय के लेल भी
हँ सब किछु उमर चूल्हा पर अथी खेनाइ बनै छे सेहो देखने छलियै भनसा घर जा कऽ सब किछ
अच्छा ना हं पोखइर जे ओत नाम हय ओत झूला झूलने छलिय
हाँ झुलने छलिए
हं हम तऽ हम तऽ दू तीन बार गेलहु ओहि जगह पर
अच्छा हमे भी एके बार गेल छलियै लेकिन बड्ड नीक लागल उम्हर जाकऽ बहोत नीक
सबसे तऽ सन रविवार के जैबे न तो और बढ़िया लगत कियाते बहुत प्रोग्राम सब रविवार के होइत अछि भीड़ भाड़ कनि जादे रहल ओत हँ राइत के बहुत पूरा लाइट सब जे जलैत रहत एकदम उजार दिन के तरफ तीन बार
बड नीक लागै छै राइतमे
हँ
हमरा मुन छले राइते मे जेबा ह लेकिन बौआ छै बड छोट तऽ हमसब दुपहरियामे हँ तऽ दुपेरिए मे गेलियै हमस नहि तऽ राइत में हमर मुन छले जयके
अच्छा अभी कनि ओर बौआके बड़ा हुअ दियौ तब चलि जायब दिन रातिमे घूमे
हाँ तखन तखन जायब एखन बड्ड छोट छै ओ लेकिन ओकरो नीक लगै छै घूम फिरयमे बड़ घूम हँसैत रहै छै घूमै फिरे छै त
जादा आदत लगा देबै तऽ हमेशा कहत घुमाइबते रहो
हँ ओकरा तऽ मोने न नय भरे छै घूम फिरयसँ
एगो स त ठीक अछि पता ए एगो अछि त ठीक जब दूगो तीन गो क्य गो
बस दूएटा पल एक एक पल आ जाय वह बड़ दोसर एखन नै सोचलियै एकेटा मे पड़
ताकि परेशानी से बचैत रहब
बड इ दुलारू छै न घर के पहिल बच्चा छै बड दुलारू भ गेलै बड परेशान करै छै
हं तब घरमे तीन चार गब रह ने बहुत परेशान करैत रहै छै हमरा सबके घरे जे दीदी के बौआ चाची के बौआ सब रहै छै एते परेशान करै है कभी चैन
इहो तऽ एक गोटा एक गोटा के पास बेसी टाइम नै रहते दो मतलब दो घंटा होइ छै तबस करनाइ चालू भऽ जाइ छै फेर दोसर किओ कोरा लय छै तहन दो घंटा फेर हमरा लग माँ लग एना करके घूमैत रहय छै ओ
हँ
तइओ मोने भरते
हं बौआ के दादी के बहुते शौक छलनि पोता के आब गब हमेशा राख रहू
हँ वएह राखै छथिन को बेसी मानतो छै ने
हँ हँ मानते केना नेआखिर दादी छथिन हुनकर
हँ बड्ड मने छै बौआ हमेशा दा इल हँ
आबै छीय हमु तब दुनू आदमी रहब
अच्छा
बुझलियै
नै हम नै बुझली की
नै बुझ आबै छी हमहु तब अहींके साथे रहब
अच्छा आ
हूँ
आउ आम खिला देब एखन एब तऽ आमो खा लेब आम छै बड इमर गाछ में
अच्छा नय एहि बेेर तऽ ओतेक तबा नै फड़ल अछि गाछसबमे नय तऽ पिछला बेर एतेक काम फड़ल रहैथ गाछ में कि मतलब सोचि नै सकै आदमी खा नै सकै छले ओते आम
हँ इम्हरो बड आम फड़ल लेकिन न आंधी तूफान उठे छै तऽ आम खेस पड़े छै झड़ि कऽ
हँ हँ
तऽ एनाहिए रहि जाइ छै तऽ एहि बार सोचै छथिन कि कटवा देथिन गाछ
अच्छा
आहाँके की पसन्द अय खेनाइमे
खाना में खाना में सबस बहुत पसन्द हइ दालि चावल चटनी
अच्छा
हँ अहं आ चीनी ने हमरा उ नय बिल्कुल
हमरा बड़ी भात और ओहिके बाद माछ भात ई सब नीक लगै
अच्छा हम क मतलब लगभग मछली खा लेब एहसे ज्यादा नै कुछ ओना कि मीट अच्छा लगै अछि या फेर चिकन ई सब हमरा ने बिलकुल नै अच्छा लागै
अच्छा
हूँ
चाय पसन्द अइ कि नै अहाँके
हँ हँ चाय पी लै छी ओहमे रोज नइ कभी कभी कभी एक से दू दी जादा से ज्यादा
ओ हम तऽ एक दिन में पीबै छियै पांच छौ बार कप चाय चाये के बिना तऽ हमर दिने नै बीत तै छे
नै नै ओते जादा देखियौ आदत त अभी लगेबे हमस ब तऽ हमरा सबके लेल
हँ से तऽ छै लेकिन हमर बहुत पहिले से आदत छै ने तैं नुकसान नै करते हमरा
हँ हम बहुत कम चाय
अच्छा तऽ घर पर कहिआ एब फेर हेलो हँ घर पर कहिआ एब फेर
आठ दस दिनके बाद एब
एब कनि तीन चारि घंटा ले बात चीत करे ले
ऐं अहाँके घ